हेलो नमस्कार
कहै छी ने अहाँ खाना उना खा लेलेे छियै
हँ खा लऽ छी
अहाँ के की की खैले छीयै ह इहों के खा लेे छीै अहाँ के की की खैले छियै
हाँ खइ छी भात डाल खइ छी
भात दाल खाइ छियै
हूँ
ओर की की खाइ छियै भाते दाल अहाँके खोइले छिका
हँ दोहि आइटम बनेै छियै आज
अच्छा आहाँ के दोइये आइटम खाई छियै
आज दो आइटम बनै छी दाल आ भात
अच्छा सुने में आबै छीयै कि अहाँके ताकला हो गेले छियै सही बात छियै किया
हँ कल टकला होगई छी अच्छा न लगे छी हमरा
जी पता छै अहाँके अथी केशवर रहै छियै ने तऽ ओ औरत जिसना रहै छै ओ लागे छै ऐंठल ऐंठल रहै छै दोसरे नीक न लागै छियै
न हमरा अच्छा नहाय के बाद में बहुत अच्छा लागै छै
जी अब टकला हो गेल छै तऽ नीक लगे छै कि नहि
हँ नीक लागै छीयै जा रहे छी हम जा रहे छीिय हम बारिश रुपआ लगा के केस बीच में अ फड़ने छी
अच्छा ठीक छै ओकरा अन्दर अहाँके सुनय मे आबै छै गमहौरी हो गेल छी ने
हँ हँ मरी यो होै छै
जी तऽ नहि कहै छियै उ सब केश कटवा ल साल मे एक बार तऽ कटवाबै के चाही छै टाकला के च नाय हो छै त खे चालैसइ छी छोट छोट रखे छीयै जसे हमर देखब रहै छियै अ मने ओतना हम गेल छी फेर पढ़ाबै
खाइ छी अनार सेब खाइ छी हम
अहाँ अनार से खााय छियै
आइसट्रीम पियै छी पियै छी
आहाँके स्टींगो पियै छैगा
हू
दिन खराब होइ छियै ओहो से नीक तऽ लागै छै लसी मिलै छै ओ‌ पी लेबै छै से मिल
आब परसो आबै छी घरे हम
अहाँके आबै छी कैे गाड़ी धर छै कोसन गाड़ी धरे छै
हँ परसो गारी धर छी
आबै छी कितना दिन बाद
तेर तारीख आ जाइ छी घर
तेरह तारीख के आबै छी अहाँके कथि कथि ले के आबै छियै
पैसा न होइ छी कुछु न ले के आबै छी
पैसा कोरि ना छै
ह नहिइ छै
अँछा पैसा कौड़ी नहि छै त कछ नहि होै छी अहाँके प एगो एगो सुनै छियै ने साैंट उट लेे अबै छी ज
तब बोले छी तऽ रुपआ भेज देबे छी तऽ हम कीन देबे छी
पता छियै अहाँके रिचार्ज कऽ देनेे छ ओकर बाद इ पता छै छ सए कर रहल छै ने तऽ अहाँ के रिचार्ज कर देेले छै इहाँ रिचार्ज करा लेले छै ओकरा बाद पता छियै डेढ़ सए रुपआ पापा जे मागले छियै तऽ ओ देनेे छी पापा डालने तऽ पैसा खतम हो गेल‌ छै ओहि से कहें छि अहाँ केा पट न मिले छै लूजर छै छोटका पच न मिलैत छै हेलो हेलो क नहि हेलो आओर कहै छै ने अहाँके याद परै छियै की कहै छै की करै छी अहाँके अभी अहाँके तऽ अभी स्ट पियै छी ने जी जी स्ट्रंग पि कऽ‌ नीक लागैत छै तऽ कहै छी हेलो हेलो हेलो हेलो
एलो भेलेलो
बोलै छियै ने अहाँके काह न बोलै छियै
बोलै छी
हम कहै छियै अहाँके की करै छै अभी
अभी न कुछ करै छी
अहाँ के के उए गेल छै तऽ कहल लग जाइ छै बोले छै एना ओैसना ने होइ छै हम ठ बोलै छी आर कहैत छी हँ बोलै छी ने
आओर सब ठीक हय छै
जी त ठीक छै अहाँ केओ आयल छ हेलो
हँ आइ छी घड़ी जाका होइ छी
तऽ कै छी ओकर से ड्रइ छै अहाँ के
न रह छै
त बोल छी ने अहाँके की बोैलै छी खाना उना बना लबै छी अहाँके
हँ बना लेबे अछि
ऐसे की की खाना बना लेबै अछि
हु खाना हम बेशी बनावे छी दाल भात
अहाँ त कष्ट बोल सकैत छियै
हु बोलै छी
बना लैइ छी दाले भात खाली बनाबै छी
हुं दाल भात बनाबै छै खाली
ह तऽ बड़ खरा ख चीज ह
हू
ओर कहै छी ने अहाँ के पढ़ाई लिखाइ करै छीये
हू पढ़ाइ लिखाइ ना करै छी
अहाँ ऐते की करै छी पढ़ाई लिखाई नइ करै छी तऽ
हूँ बाहर मे छी
अहाँके त सही से बोले छियै ने ओस थोड़ी न होइ छै ओर कहै छै अहाँके घर ओर बन गेले छियै हेलो बोले छै ने अहाँके घर उर बन गेले छै पलस्तर उलस्तर हो गेल छियै ह अच्छा ठीक है पलस्तर हो गेल छी छै लेकिन अहाँके न बोलै छियै ने ओहि कइ छै न ओल छिय छै ह खाजा ओजा आम लीची इमल अचार कटहल सोहजन ई सब खा लेबै छै कि ने जी जी ह आओर आर की खाय छियै मने ह की कहै छै अहाँ सोहजन रोपले छियै हेलो जी रोपले छियै कोन कोन सोहवजन रोपले छियै आ रोपज ने त भेर हो दुगो भेराइटी कहाँ होइ छै तन चारि गो ना होइ छै जे तीन चार होइ छै म ईहो मशाला रोपले छी ी बहुत लो रोपै छै बला्मीस बलागै छै एकी प कितना लोग तीन किसिम के रोपे छियै कितना लोग चार किसिम के रोपे छियै क्या जी यहाँ के तऽ एकदम चार पाँच छ छै छै जी बार म खेलइ आ पइ छै ने अे किी छी अगला चुपा प छै क बात अहाँके सही हम सुनै छियै ने जी जी आब अहाँ कहां न बोलै छियै